की हाल? हां ठीक छै। अ हम्हूँ ठीक छी, की सब भऽ रहल छै।
नै किछ बस बैठल छी, टाइम पास कऽ रहल छी, टाइम बिता रहल छी।
बढ़िया ऐछ तहन
कहलौ की ऐता जब तक बीस मिनट नै भेल रहे छै तब तक फोन नै लगै छै नै फिर ओहि नंबर पे
एतै किए नै लेकिन नै करय छै लोक ओ रिजेक्ट भऽ जाए छै फोन।
अच्छा।
तै दुआरे कहय छै।
हमरा से तै मतलब कोनो नै तब फिर एक बेर हम मम्मी से बात केने रहिए तऽ उ नै उठा नै से मतलब उठेलखिन्ह तब जब तब तक तब तक शायद कैट गेलै। फेर दोबारा केलिए तऽ कहाँ लगले।
तऽ नै तहैन भऽ सकय यै किछो इशू हेतै तै दुआरें से लेकिन लागय छै लोक के कॉल लेकिन दोबारा नै करै के छै ई होय छै। से जे कनि हां तै बीस मिनट भऽ गेलै अपना सब तै नै अपना सब बात
हां-हां-हां।
आय हमरा सबके पता यै आब एखन कनि दिन बाद मधुश्रामणी पाबैन हेतै।
हां कहिया बैठतै, कहिया बैठतै।
आ बस होय बला छै आब कथी मे उम्म ए सावन के बाद कते दन तारीक से कहलकै यै से चालू छै, हमर मम्मियोत बहिन के छै ए बेर मधुश्रामणी पाबैन।
अच्छा अहु जेबै तऽ?
नै जैब हम किया पता यै किया तै उम्म दोसर जगह जे जाय छीयै नै एक तै शरीर देख‌ देखय छीयै कते कमजोर ऐछ। अ दोसर जगह जाए छियै तै ओ खेनाए पिनाय के अथी एतय तै देखियौ आप देखियो अपना घर पर जे रहय छै।
नै तऽ बहुत फर्क भऽ जाए छै। छो आ दोसर जगह जाउ तऽ कनि सोचय समझे पड़ै छै।
दोसर जगह जे जेबै तब सौचे अ सोचल तऽ अलग बात छै नै देखल ए फेर लिअ उ कनी पत
ओखेनै कनि ईहो भ जाए छै नै की लऽ लेब खाएत रहब की कहत तै हमेशा खाईयै रहल हय ऐना-ओना भ जाय छै की कर
देखियौ मैय मैन लिअ जे अहाँ मतलब अथीयो मे देखबै जे काजो तिहार मे रहत तऽ अपनो अंगनो मे जे लोक रे लोक सब रहय छै।
हां।
तऽ कनि अथी भऽ जाए छै उम्म जे केना-केना खाव यौ हां अपने लाज भ‌ लै हमर दीदी के शादी मे बुझियौ जे हमर दीदी के शादी में जे बुझियौ जे एते अथी छलै आ तखन हमरा अ-अ जे अप्पन घर अप्पन घर आ तखन हमरा ए
दस हमरा सबके तै जे मतलब जेकर शादी जेना हमरे शादी छै तै हमरा तै और नै होय छल खैल
अरे नै होय छै ए जेहन शादी रहै छै माएन लिअ नै मैन लियो जेहन शादी रहै छै तखन तऽ लोक के ओनाहो डर होएत रहे छै।
बहुत पता नै कुछ अजीबे फील होएत रहै छै अपने आप अन्दरे अंदर।
ना दे दोसर घर के जाएत हमरा तऽ ई लगैया जे लोक रैह केना जाय छै।
की करबै रहब करै छियै, उहे बात
बहुत डर होयया लोक रैह केना जाय छै आखिर।
भऽ जाय छै धीरे-धीरे।
हमरा हद डर होयया बहुत जादा बुझयौ एक्सेस डर नै कहै छै। से हमरा लोक तऽ एना आखिर दोसर के घर मे रैह केना जाय छै लेकिन पता अय जेहेन रैह जाय छैऽ तऽ बुझ जाय छै जे हमर जीवन वेहाए अय।
हां इहाए माय-बाप पर कते दिन बोझ बैन के रहब।
की के जिन्दगी जे छै ना से वाए लड़की के की कहु लड़को के तऽ साएह छै, लड़को वाएह छै। बेचारा एते अथी क अ लड़का के जीवन तऽ और पहाड़ छै, लड़की के तऽ ई छै जे अपन घर मे बैस कऽ अपन घर मे अपन करतै आ ओकर लड़का के तऽ हर जगह से मैन लियो ताना-ताना सब मिले छै एंह। कमो एना कर, ओना कर।
अ बाप रे बा नै तऽ एको दिन नै कमेतै त कहतै मैन लियो शादी से पहिले अगर माय-बाप कहतै फेर त बियाह भ जे ते, त कनिया कहतै नै कमाय छी।
कनिया तऽ छोड़ू घर मे पहिले ताना सुनतै।
उहाए ना सब दिसन से बेचारा लड़का सबके अथी
मे नौकरी-तोकरी वला एहन दिक्कत भ गेले हे।
हुं।
जे नौकरी जल्दी नै हुआ दै छै तऽ उ प्राइवेटे करू त प्राइवेट आ पता आय आब लड़की दिल्ली बम्बय वाली सब दिल्ली बम्बय वला लड़का से बियाहो ने करै छै, सीधा सरकारी नौकरी चाही। आ नै तऽ लोक के रहबे करै छै, सेटे रहै छै।
हां काजलो कहै छलखिन जे हमरो आएल छलै ओता। काएल बात केने रहियै कि परसू तऽ कहे छलै दू-तीन दिन पहिने से एगो रिश्ता आएल छलै ले लड़का मुम्बय मे छै ई सब रहै छै त ओकर पप्पा कहलखिन नै
जी हां।
हां तऽ ओकर पप्पा मना केलकै जे नै लेकि हां एगो बेटी छै ना हां तै दुआरे एते दूर प पा सोचे छथिन केना करू।
नै एते दूर नै।
ते जाते लोग जेते की एक तऽ तीन दिन के स फर तीन दिन के सफर छै।
तीन दिन के रास्ता भऽ जाय छै ना हुं।
हम हमरो पप्पा के उम्म साएह भेले नै। दूरमे नै करब दूर मे नै करब दूरमे नै करब अले भेलै तऽ राजेनगर मे भऽ।
तेलक अरे ओ किस्मत के होय छै जे लिखल रहत से।
दूर दूर बला सबसे हँ छुइट- छुइट के।
गाड़ी घोड़ा चले छै ने इम्हर की कहू रोड पर का घर मे इहे दिक्कत छै। खाली गाड़ी घोड़ा खाली गाड़ी हूँ। बापरे बा की कहू माथा नै काज करै। आब आब स्टार्ट भेल आ व्रत लगनै आब- लाइग रहल अइ जे हँ व्रत केने छी हम।
अच्छा तऽ शरबत नै पियै छी चाय शरबत?
आँए
चाय शरबत किछ नै पियै छी?
हम नैय चाय तऽ नहिए पियै छी।
ओ-
सरबत- शरबत अखन नै पीलौ हन आब जेएब तऽ कनि पढ़ा लिखा कऽ जाइ छी बच्- च्चा सबके तऽ पीब
अच्छा ट्यूशन फिर से स्टार्ट भऽ गेलेै से?
हँ पढ़बै छियै तीन टा बच्चा अइ बकी सब बच्चा चैल गेलै बाहर।
किए नै जाइ छी दै लेए।
नै हम ट्यूशन नै जाइ छै हमरा एनाही स्कुलोमे कहल गेल रहय एक बेेर- पच्चीस सौ रुपैया पर जे हम देब आहाँके तऽ हम कहलियै नैय।
तऽ जाय स्कूले मे पड़बेै लेए आ हम ट्यूशन ओकरो पप्पा मना करेै। से की नैय नै।
नैय एक एकटा चीज आहाँ इहो बुझेयौ जे सब के गार्जियन एक रंग नेै ने होय छै नेै एलाउ करेै छै। हमरा कते जगह- सँ ओफड़ एल लेकिन नै जाए देलखिन तऽ भाइ- नहाँ पेरेंट्स के गार्जियन के अन्दर छियै तऽ ओ तऽ किछ सोचब-
हँ हँ नैय तऽ।
ह
चलू नै अच्छा लगेै छै तऽ की करतेै पप्पा जब नेै जाय देैय छै तब थोड़े लोक चैल जेतै।
लड़की के जिन्दगी जे छै न से बड कठिन छै। पहिले मेए बाप के परमिशन लऽ के सबटा काज करू तकर बाद घरवाला के। हँ।
हँ।
कपार पर डिपेंड होय छै ककरो एहन नीक बहिन-
सुनु नऽ कन। चनवला नम्बर आहाँके दऽ दै छी।
को कोन कंचन वला से कंचन सँ बात करबै से-
हँ, हँ, हँ।
किये ओकरा आदमी नै भेटलै कोनो?
नै तऽ ओ तऽ हमरे से न बात करै छै।
और कोय नै छै हँ कऽ लेबै।
तऽ कहलियै जे मीनू से कहै नऽ दुनू के अपन बात- हो जाता आर क
हँ तऽ आओर कथी अच्छा अहाँ? आ सुनू ने ओकरा हमर नम्बर भेज देबै ठीक छै ओ हमरा कॉल कऽ लेत, जेहन अथी करैवला हेतै नहि नहि ई नम्बर पर कॉल करतै तऽ गड़बड़ भऽ जेतै,
अच्छा हँ सेह तऽ बात छै तब हँ ओकरा? कॉल हँ लोकल कॉल कऽ लेत,
हँ कॉल या कहब व्हाटसअप पर मैसेज कऽ रे ला,
हँ सेहो भऽ जेतै तऽ ओकरा हम भेज देबै, अपन कऽ लेत अहाँ से बात,
अरे यार अपनो सबके की जिन्दगी रहे ट्यूशन कोचिंग जे करैत, छलियै मे कते मन लागे छल एकटा आओर लड़की? छलै ने नेना ओकर पता न शादी वगैरह भऽ गेलै,
पता नहि भो गेललतै की,
हँ बडि मारि मारूबो हम कहि रहल छियौ तोरा, हँ,
आ ब गेललत सााबी
हँ,
ओकरो हेतै न जे कंचन सभके साथ जे रहै छल ओ अक्षरा सभ,
अक्षरा के हेत हऽ झगड़ा केना नहि हेतै ओकरा होइत छलै कि ओकर बॉयफ्रेंड जे छलै से ओकरा होइत छलै जे हमर बॉय, न पर अथी करैया आ ओ बॉयफ्रेंड तऽ जलाहे रहे लड़का के नहि देखने छी अहाँ के फोटो की?
कंचन सबके तऽ हेतै ओकरासँ दोस्ती,
हँ, तऽ ओकर शादियो मे आयल छलै ने फेर कंचनओ कहैत छलै जे, आबे लए तऽ कहलकै देखै छियै जे?
हमरा तऽ पता अइ ओकरा दुनू बहिन के, बट इगो छललै आस्था आस्था दुनूके,
हँ छोटकी के तऽ तो कनि कम बड़की के बहुत जदा,
दुनू एक से एक,
सेहत अच्छा ही है,
आ सबसे ज्यादा ओ ओकरा अर्चिता के देखबे नहि, छलै ओ लेकिन बड छलै,
ओ सब तऽ छै एकदम, कोन दुनिया के छै नहि छै से पते नहि लगै छै,
लेकिन जमीन नी हइ एकटा, अखन हमरा गाँवके एकटा लड़की बात करैत छथिन, ओ कहलथि हमरा जे एना एना बात छै, छले हमरा अहा अंकु दीदी के फ्रेंड छलिय नाम गेले हा, तऽ हम कहलियै कहियाकके फ्रेंड हम कहलियै कहिया के फ्रेंड, हम कहले हमरा ओ ट्यूशन मे हम दुूये टा हमर दोस्त रहे जूली ए,
तऽ अपना सबके तीन गो? मतलब चौथा से ककरो मतलबे ने रहै छलै तीन गो के अलावा, हँ ठीक छै अपन
अे सेहो पताए। सेहो पता अइ ओहो अहाँसभसँ तऽ हमरा ज्यादा बनि गेल रहै किय तऽ अहाँसभ लोक ईगोमे टेढ़ रहै छलै कनि घमण्ड टाइपके अहाँसभके ओहन नहि रहै।
आ हम तऽ घर से जाइ छले ओ जे बेबी जे छले ओकरा साथे कोचिंग मे ओहो अपन दोस्त के साथे अलग हमहुँ अपन अलग
हँ ओ तऽ भऽ जाइत छै अपनासभके तऽ अपनासभ रहैत छलियै एके जगह ने। लेकिन अहााँ खेर में बहुत हेल्प करे छलौ बहुत जादा। मैथ तैथ में मैथ रहैना आहां सब बायोलॉजी रहै एक्स्ट्रा मे अहु मैथ रखने रहियै ने ह। मैथमे अहाँ बहुते हेल्प करैत रहू। हूँ हमरा समझे मे नै आबै छेला मैथ कथीक के परीक्षा ओ कैंसिल भऽ गेल बी पी एस सी वला अखन डेट आगा बढ़ा देल हँ उ जखन दिया डेट तब तक पढ़ैय के टाइम दऽ देलक। ह से बर- बड हार्ड क्वेश्चन पूछेै छैय।
कम्पीटिशन वलाक मे तऽ इएह छै जे कहियो एकग्जाम भऽ जाय छैय किछ
कम्पीटिशन अपना सब के नै न हेऽत। देखियो एकटा जुआ खेल रहल छियै दऽ रहल छियै परीक्षा लेकिन अपना सबके नै हेऽत।
ह तैयो लोक अपन लक अजमाबै छै जे भऽ जाय
अपना सँ धनिक अथी सँ करै छेलैय। लौग सब से जादा धनीक अपने सब छी। तैंय अपना सब के छैटिये के चलैया। हँ तैंय अपना सुबके छेैटिये के चलै या ओ की कर एना है अपना सब करोड़पति त है ने दोसर के है करोड़पति छी हमरा पावैन के नीचा झुका के बात कर।
तऽ एकदम आब एक बेेर हम मम्मी से बात कऽ लेबै अपन मम्मी से
हँ आहाँ तऽ अपन मम्मी सँ बात कऽ लेब।
हूँ
और सब कहियौ
और सब एकदम छैय ठीक मस्त।
हँ आ कहलौ हेँ जे ई ई वलाा जे छैय। पर आहाँ एक तरफे कॉल नै करबै आहाँके तऽ सब रूल बुझल अै अहूँ के लोक कड़त। कोन बुझलियै हूँ
अभी तऽ अहीं केने छियै अभी हम दू आहाँ सँ केलियै बात फेर काजल सँ केलियै कंचन सँ केलियै तऽ सब टा हमरा बुझाय या केलक
अच्छा हँ हँ कंचन तऽ कंचन के काॅल वला अैब गेल छै न।